कही सखी कि हाल चाल छै हेलो
हेलो
हा सखी कही का हाल चाल छै
हमर आर केँ तऽ सभ हालचाल नीक छै अहाँ केँ हाल चाल कैसन छै
यहाँ केँ भी हाल चल इहें केँ भी हाल चाल सभ ठीक छै ठीक छै सखी
और गरमी उरमी कैसन छै सखी
गर्मी तो ओते नै छै सखी यहाँ पे तो मौसम नीक छै सखी
यहाँ केँ तऽ मौसम बड़ी जदे गर्मी करल छै सखी इतना ई घड़ी तो और एतना गर्मी कर देवे छै कि एकदम मन व्याकुल हो जाइ छै कूलर पंखा केँ तऽ एकदम हावे न पता चलतौ सखी असेहे मन ब्यकुल ब्यकुल हो केँ रहे आ दू बार तीन बार नहा नहा केँ रहै
और तऽ किछु अइसन नै होबै छै अभी तऽ भोजन पानी केँ व्यवस्था हो गेल छै
हँ भोजन पानी केँ तो व्यवस्था भैय गेल छै स हँ सखी आवाज नै जइ छै से हेलो
हँ हँ हँ आब आवाज आय छै सखी हँ आवाज आय छै सखी
हँ हेलो हँ सखी
आर आबल छै सखी
होइ छै जाय छै जाय छै
हँ हँ आब छै आ छै हँ हँ आब छै सखी
हमर यहाँ तो पाहुन आबै छै स खी तो अभी पाहुन लोक केँ स्वागत पानी करे लऽ करे पड़ै छै सखी हमार यहाँ तू पाहुन आबै छै एना सखीत तऽ ढूसका बनाै छै ढूसका ढूसका की होबै छै से जानै छै
हम भी नानी घर हमर नानी घर में हमहु में हमरो मामी ढूसका बनाबै छै कैसे बनै छै से नै जानै छियऐ सखी तनी बिधि बतैबै सखी
हँ बताबै छै सुन चावल केँ ढुस का बनाबे खातिर चावल अरबा चावल भय न सखी होई न सखी तऽ ओ ओकरा के एक कप जते बनाबे केँ है चाही आ अपन परिवार जन केँ जान केँ कते बनाबे केँ चाही ओते जैसे चार पाँच आबितमी केँ बनाबे केँ पड़ी तो दू कप चावल बड़ा बड़ा दू कप चावल अरवा चावल पानी में डाल देबे केँ पड़ी फिर ओकरमे हँ ओकरमे दाल मतलब चना दाल डाले केँ पड़ी आ थोड़ा सा उधर उड़द दाल डाले केँ पड़ी तीन डाल डाल के ओकरा केँ चार पाँच घंटा केँ छोड़ देबे के पड़ि फुले लऽ जब ओ फुल जाइ तऽ मिक्सी में पीस के ओकरा थोड़ा मोटे दरगराा मतलब उतना भी मोटा नऽ और उतना भी पतला नऽ जरी पेस्ट बनाबै जैसन ओकरा पीसे पड़ी मिक्सी मे पीस के ओकरा मे जरी सुन
हरदि देबेके पड़ी नमक देबे के पड़ी फेर जरीसून हींग डाल देबे के पड़ी आ ओ कहमे जे सुं जीरा डाले कऽ पड़ी ई सब डाल के अच्छे से मिला लेबे के पड़ी फिर ओकरा के तेल में छान देबे के परी ठीक छै पुरी जैसन पुरी जैसन गोल गोल पुरी जैसन छान छायने जाहि आ हँ बेल बेल के नहि ह नहि सखी डब्बू से उठा केँ जैसे कि ओकरा तऽ पेस्ट बना बनल ने चावल के पेस्ट नऽ बनल तऽ ओकरा केँ डबु से करछुल से उठा के जैसे पुआ कैसे बनावे सखी
हँ हँ अच्छा ओइसे डाल डालके देबेके पड़ै ने
से ाल डाल के छाने कऽ पड़े फिर ओकर के साथ डोसा बन जाइ ओकर फिर ओकर के साथ या तो टमाटर कऽ चटनी खाइ बनाई ही चाहे फेर छोर वाला सब्जी बनाई बड़ी नीक लगे यऽ सखी खाय में हमरो के बनाबे नऽ आबे पहले आब धीरे धीरे धीरे कायसे बने छैय
हमरख तऽ बनाबैके नहि छै लेकिन हमर म ममी आरके हम तनी ुसका खेलै छियै
हूँ
बड़ी नीक लगै छै
हूं हँ खाय मे तऽ बड़ी बेस लगे छै निक लगे छै खाय में हमार यहाँ तऽ कोयो पाहुन आबय छै तऽ डोसा बन जाइ छै कोइओ पाहुन आबे छैय हं सुबह बने तऽ शाम छै हँ सभके ढुसका पसन्द छै आ पसन्द रहे बिना नऽ भी रहे तँ एने केँ नियम छै कि डुसका बनावे पड़ स्वगतमे
ागत में ओन्ने के तनी ढुस के बना के खिलाबे के पड़ी नहि सखी
हँ कोइयो भी पाहुन आ जाइ छै चाहे कोयो परिवार आ जाइ छै तो डूसका बनाबे पड़ै छै यहाँ के नियम छै स्वागत मे ढुसाका बनाना ही
बनाहेयके पड़ै छै ठीके छै तऽ सखी ढुसका तनी खाइयो मे बड़ी निक लगै छै आ तनि पाहुन सब के भी हो जाय छै
हँ जरीई जरीई आब तो पै आब तो ऐसा मिक्सी चल गेल होय चल गेल छै सखी तो चावल पीसै मे ओते टाइम नय लगै छै सखी लेकिन पहिले के लोगन तो सिल्वट्टा पे पीस पीस के पीस पीस के बनावे छै सबची
आजे तन ठीके केहिले सखी पहले के लोगन के तऽ सब चीज मे बड़ी कष्ट हो जाय छै ने तनी सिलव तबतो कोइ ओ चीज रगड़ रगड़ के पीसैके पड़ी अब तो मिक्सी आगेल छै तऽ बड़ी आसानी हो छै तुरते डाल के दू मिनट मे फटाक से पिसा जाइ छै कुछो मन करतो तुरते बना के आदमी झट पट खा लेेवे छै बडी नी आ ठीक छैत कि बड़ी आजकल तनी मशीन उशीन नी कल गेल छै तऽ तनी आसानी हो गेल छै रोज मराय के जिंन्दगी मे पहले के जमाना मे कहाँ छै कोइ एतना पाइ
हूँ आओर पहले के लोगन लोगन के समय भी रहै छै सखि एगो एकेगो कार्य करै पड़ै छै सखि अभइन के लोगन के त चार गो कार्य करेके पड़े घरू के पड़े बच्चो देखे के पड़ै आओर बारहू के देखे पड़ै तऽ अब समय त कम कोइयो चीज मे तऽ समय कम लगाबी ही पड़े न सखी
जे तनीके कैला स
हूँ अब मशीन चलि गेल छै सखी हँ मशीन चल गेल है सखी तो अँ समय बच जाइ छै तऽ दुसर कार्य निपटा लै छै सखी
तऽ आजकल त सबे चीज के मशीन चल गेल छै न सखी खी तऽ सब काम निपटाइ मे बड़ी आसानी हो गेल छै कपड़ो खीचै मे पहिले केतना इंसान दू दू घण्टा तीन तीन घण्टा लागि जाइ के पड़ी ना छा एने उन्ने कपड़ा हो जायके पड़ी ता अब रहै की तनी मशीन मे डाल के चला देवे के पड़ी अपन खिचाइत रहतौ आ जखनी सूख जतौ तऽ तनी पसार द खाली निकाल क आधा तऽ सुखिए जाय है तनी मशीने मे फैला देत तऽ तनी तनि जल्दी हवा उवा क तऽ सुख जाइ छै
हू हँ
सभ चीजे मे एब आराम हो गेल छै ने सखी
हँ आ पहिलन कि लोगन तो अच्छा से खाए पियए लए लए से हय सखी तोखनी के शरीर भी चले छै रहे छै सखी आर अब के लोगन तो ह अब के लोगन के त शरीरे न चलै छै चले छै काह कि ओइसन खान पियन नहि ह नय रहल
सभमे कमिकल उमिकल मिलावटवला खाना देबै छै तऽ कहाँसँ शरीर बनय लोगन सबके बड़ी खाद पानी मिला के बनाबे छै ने आज के जमाना सबमे सब सब्जी उब्जी जाद
ह तऽ अब अब हैं के लोगन के तो का शरीर चले एते भारी भारी सिलबट्टा पे पीसे के तऽ उखली चलावे के तऽ जाता चलावे के अब हाथ से कपड़ा फिचै के आब के लोगन के एते शरीर कहाँ चले हे सखी
न सकी अब के लोगन के शरीर ओ ज्यादा साथ नय देबै छै ने
तऽ मशीन के तो सहारा लेबे ही पढ़ैहे पढ़ै पढ़ै छै सखी मशीन के तो सहारा लेब ही करे छै सखी तो पा करै छै
एक तरह से देखा सखी एक तरह से देखा ही सखी तो मशीन बड़ी बेस चीज भए गेल छै
हँ हँ हँ से तऽ नीके कहलास सखिन मशीन बड़ी नीक काम भए गेल छै ने
हूँ
मशीन आर के बिना आब कोइ काम करै लए मुश्किल लगै छै तनी मिक्सी एक खराब हो जेतो तऽ आदमी तनी मसाला पीसे सोचे पड़तौ
हूँ
नय तऽ सोचते छर हट्टा मसाला के भीने अ तनी काम चलाबेके रहि
पड़े छै
तऽ सबचीजे जरूरी हो गेल छै सखि
हूँ
सब सब आजकल के समय में इतना महत्व देबे छै ने सब आ सब सीन सबके यदि ओहो छै तऽ तनि आब लगे छै कि मशीन उसीन के बिना जीवन दम जिय ल बड़ी मुश्किल छै
हूँ
और सखि अहाँ सखी और बताबू
ठीक छै सखी जाइ छै सभ के भोजन पड़ी पड़ोसे लऽ
वस तऽ अच्छा ठीक छै सेखी बाद में बात करै छियै
ठीक छै फेर
अच्छा सखी अभी तऽ उतना समय नहि ना भेल छै हेलो